हँ कि भेले?
ठीक छै। अहाँ कहियौ अपन अहाँ ठीक छी?
हँ हमहुँ ठीक छी। पढ़ाइ लिखाइ चलैत छै?
हँ पढ़ाइ एखने भेलैए आब कनि सुनलहुँ सुनलहुँ जे अहाँसभ गप कली।
हँ
तऽ उएह कनि गप करैत छी तऽ कह की सभ करै छियै।
नहि किछो हे हम पड़ल छलहुँ कहलियै ह एखने साँस देलहुँ एखन नवरात्र। तऽ चलैय तऽ कनि धू हँ। तऽ कनि धूमन जरा देलहुँ हेँ पूरा घर अङंगगना मे तऽ कनि आब नीक लागैया घर सबके धूमन जरेबाक चाही। धूमन से जते नकारात्मक चीज सब होइ छै से सबटा हटे छै।
हँ
आ हमरा ओतऽ भगवानक पूजा भेल छले ने तऽ ओहिमे हम देखलहुॅं बहुत सारा धूमन छलत आइ हमरा मोन भेल जे धूमन जरा ली।
ओह
एहि बीच में हमरा घर मे सत्यनारायण भगवान के पूजा भेल छले। बहुत नीक पूजा भेल हमसभ अरिपन देलहुं भगवती के।
देखियो अरिपनो जे देल जाय छै अरि अरपनो जे देल जाइ छै तऽ ओहिमे की क पिठार सिन्दूर भगवान के पैर बनायल जाय छनि भगवान के जते भी हुनकर हाथ मे गदा रहय छनि शंख रहै छनि अथी सभ चक- क्र रहै छनि जतेक भी चीज होइ छै सभचीज बनायल जाइ छै सत्यनारायण भगवानके पूजा नीक
पूजा होइ छनि ओहिमे बजरंग बली रहै छथिन महादेव रहै छथिन आओर भोलेनाथ रहै छथिन आओर फेर केरा पात पर होइए पूजा फेर कलश लए
केला केरा पातपर सँ केरा पात पर सब भगवान के पूजा होय छनि जते भी देवी देवता छथि हुनका सबके पूजा
हँ फेर महादेव बनेलहुँ बुढ़वा महादेव बनायल जाइ छै लास्ट मे कथा कथा से पहिले महादेव के पूजा होइ छनि ओकर बाद कथा होय छै फेर आरती भेल आरती ती मे रुइ देलो कर्पूर देलो तऽ आरती केलथि पप्पा सब और फेर कहल जाइ छै जे पहिले पांचटा ब्राह्मण के दियौ प्रसादी तऽ पाँचटा अपन हँ अपन अथि नै हेबाक चाही गोत्र समगोत्री के नहि देल जाइ छै लेकिन आब नहि रहै छै तऽ देबैेये पड़ै छै आ नहि रहल तऽ अपन गोत्र के नहि रहलथि तऽ हुनका सबके देलौं परसादी पाँच टा ओहिके बाद फेर जतै हकार पुरै लए काकी कक्का सब एलथि चाची चाचा सब एलथि बौआ सब तऽ सबके प्रसाद देलो प्रसाद मे जेकरा जे चूड़ल से देलौं हमरा घर मे भेल छलै खजुरिया बनल छलए और फेर सूजी के प्रसाद भुजल छलै दही चीनी
हे यै सुनियौ खजूरी मे की की देल जाइ छै सुज्जी देल जाइ छै मैदा देल जाइ छै चीनी दियौ और ओय मे जते भी नारियल किशमिश छहोरा जते भी मेवा होइया से काटिकऽ देल जाइ छै तहन ओकर ब फेर ओकरा सानल जायए तकर बाद ओकरा गोला बनायल जायए तकर बाद ओकरा ठोकल जायए तहन ने ओकरा छानल जाइये
हँ
हँ घुमय लए कतौ गेल छलहुंए कि नै
हँ एखन तऽ हम घुमिते रहै छी पता अछि एहि बीच मे हमर ने मम्मी खोआ बनेने रहै दूध के जरा कऽ से तते सुन्दर बनल रहै हम हमर बहिन ओहि लए मारि कऽ लेलहुं खूब खूब खेलहुॅं हमसभ
ओहो जे खोआ बनैये तऽ ओहो मे तऽ तीन चार घंटा तऽ लागिये जाय छै छै जरबैत जरबैत जरबैत जरबैत
हँ पूरा दूध के जराउ हमर मम्मी तऽ ज्यादातर चूल्हे पर बनबैत छथिन तऽ चूल्हा पर पूरा दूध के जरेलौं पूरा एकदम जखन बुझलखिन जे पूरा जरि गेलै लाल लाल आबि गेलै तहन ओकरा उतार देलथि हँ हँ
फेर तैके बाद
तैके बाद उतार दै छियै आ हमरा घर पर एखन कान्हा जी छथि दूटा लड्डू गोपाल तऽ हुनका अखने साँझ देलियन है धूमन जरा देलियन है
हुनका आरती करै छियैनि कि नै?
आरती नै करै छीयैनि अपन साँझ देखा देलौं धूमन जरा देलौं भऽ गेलै।
हॅं पर आरती करबाक चाही।
हँ हमर बहिन कखनो काल क कऽ दै छैन।
हॅं
हूं और कहियौ और की सब करै छी की सब पढ़लौं हैं अखनि?
अखन पढ़लौं हैं अथी अ अथी राजनैतिक शास्त्र पढ़लौं हैं।
अच्छा चलू तहन तऽ अहाँ इम्हर आम्हर के अपन ज्ञान लैत
उहूं
अं हमहूँ अखनि कनी इंग्लिश के क्लास केलौं हैं। यू यूट्यूब स पढ़लौं हैं आब फेर देखै छी शमान ज्ञान अछि ओइस कनि जी के सब याद करब कनी आब एग्जाम सब के तैयारी करै छी आब देखियौ आब की हैत, हां और कहयो और की हाल चाल अइ?
देखियौ गुप्त्र नवरात्रा जे होइया ओइके व्रत त्रत नै ने करै छी।
नै हम तऽ नवरात्राके व्रत नै करै छी कोनो नै ज आ अथी बला जे होइया ब नवरात्रा
हूं
मे नौ दिन के जइमे हमुं सब ओइमे अथी करै छियै ओकरा किछ किदनि तऽ कहल जाय छै लेकिन एखन हमरा याद नहि आबि रहल अइ।
हॅं
हँ तऽ ओइमे हम अष्टमी दिन हैत तऽ करब मम्मी करऽ देती तहन करब ओना आब गुप्त नवरात्रा तऽ नै करै छी लेकिन सावन
देखियौ गुप्त नवरात् गुप्त नवरात्रा ई होइ छै जे भगवान बुइझ बुझियौ जे ओइमे किओ नै बुझि पाबै छै जतऽ होइ छै ओतै टा ओत जतऽ होइत हेतै ओतय टा नीक लगैत हेतै देखै मे अपना सब के गांव दिस नै होइयै।
हँ अपना सबके इम्हर नै़ होइया अपना सबके चैती दुर्गा होइयै और फेर जे दुर्गा जी बनै छथि वसन्त मे तऽ से वाला होइयै आ खा हं अथी मे जे होइ छथि अक्टूबर नवम्बर सभमे तऽ ओइमे ओइमे दुर्गा पूजा होइयै तऽ ओ ओ ओ अप अपना सबके बहुत अथी भेल चैतियो दुर्गा गोटैके जगह होइयै। सब जगह ओते नै मनायल जाइयै ओहो
हँ
हूंऽ
तहन कहियौ कतौ घूमय लए गेल छलहुँ हैं एहि बीच मे कि नहि।
नै अइ बीच मे तऽ हम कतहु नै गेलहुं हम घरे मे रहै छी काइल गेलौं कनि नानी गाम तऽ पातरि सब छलै तऽ पातरि सब देखलौं फेर रोट चढ़ेलौं और हमर सबके नानी गाँवमे छथिन भैरव बाबा तऽ हुनका यदि अहाँ कोबुला करबनि सोटा चढ़ैब तऽ ओतय लोक चढ़बै छै अथी सब ह्म अपन लोहा सब चढ़ेलक
कोनो भी जे अहाँ अथी मंगबनि भैरव बाबा के जे हम अथी हमर ई चीज भऽ जायत तऽ हम अहाँके अथी चढ़ैब सोटा चढ़ैब। ओ ब-ब अथि ब ब्रह्म बाबा करबा दै छथिन आ हुनकर चढ़ाओ दै छैन स बुझियौ ओ जे गाछ छै ओय मे एतय सोटा चढ़ल छै। जे आधा गाछ टुईट ओ नै ओय मे आधा गाछ टूईटो गेलय तईयो ओय मे जे छै अथी अखन आ धा गाछ जे छै बुझियौ जे ओय मे दूई तीन कु बुझियौ जे दस बीस क्विंटल से ऊपरे हेतय। अथी सोटा। ओय मे से देखियो जे उखाड़ लकै तऽ ओ अथी भऽ जाए छै।
अरे होय तै देखियौ कहबै भगवान भगवती नै किछो जै भगवान-भगवती भगवती छथिन तै नै भगवान-भगवती बहुत किछ होय छथिन अहां जे अहांके किछ मोन में कामना रहय यै भगवान के कहय छियैन हे भगवान हम हमरा एना भ जाए त हम अहां के ई चढ़ैब, हम अहां के ई चढ़ैब भगवान ई नै कहय छथिन जे अहां हमरा चढ़ैबे करू लेकिन भक्त के मोन देखय छथिन जे ओ हमरा की दै यै। आ भगवान से बस अहां एतबे कामना करू जे हमरा नीक बुईद्ध ज्ञान दिया स्वस्थ रही भऽ गेलय। भगवान ई कखनो नै कहय छथिन जे हमरा ई खुआव देखय छियैन किछ जे भोग लगबय छै तऽ भगवान नै खाए छै। छथीन भगवान के लोक भोग लगा कऽ लोक अपने खाय छै।
देखियौ एकटा हमरा टोल मे बहीन ऐछ ओ कहय छै जे भगवान हमरा कहलैथ हें चॉकलेट अथी डेयरी मिल्क हम चॉकलेट खैब, इम्हर-आम्हर के हम चॉकलेट नै खैब। तऽ बुझियौ जे हुनकर जे मम्मी पप्पा छथीन ओ कहय छैथ जे ओ कहय छथिन जे हमर भगवान जे छै डेरिए मिल्क टा खेतैथ। हुनका लै डायरी मिल्क बुझियौ भगवान डायरी मिल्क आय तक खेलखिन्ह ऐ जे भगवान के डायरी मिल्क देल जेतैन।
नै भग
खाय लै हुनका चाही तऽ डायरी मिल् ओ हुनका अपना खाय लै चाही तऽ ओ कहय छथिन जे हमरा भगवान कहलैथ हे जे डेयरी मिल्क क दियौन ई
नै-नै भगवान थोड़ी कहय छै देखियौ अहाँके ज था भक्ति तथा शक्ति छै, अहाँके जे मोन हैत से अहाँ भगवान के दियौन भगवान ई नै कहय छै जे हमरा इहेटा दिया अहाँ के जे जुड़य से दियोन। ककरो लग बहुत रहय छै तऽ बहुत तरह के मेवा लगबे छै, कृष् णाष्टमी जे होय यै भगवान के आ ककरो होय छै तऽ ओ अपन दूधे के अथी लगवे छैन।
हूं। ओना तै कृष्णाष्टमी में कहल जाए छै जे छप्पन प्रकारक भोग ब लड्डू गोपाल के के दियौन
लेकिन हमरो सबके हम सब तै अपन पाँच तरह के फल देलौ फेर मम्मी खीर बना दै छथिन और चाएर पाँच तरह के और पकवान सब बना दै छै, हम अपने कृष्णाष्टमी के व्रत करय छी। बारा बजे राएत मे भगवान के जन्म जखन होय छै नै ओय के बाद ओकर पारण होय छै।
हूँ।
हां। बड्ड नीक लागय यै हमरा सके कृष्णाष्टमी मे व्रत केलो हमर बहिन तऽ सुईत रहय यै आधे पर। हम पूरा जागल रहै छी एकदम अपन फोन देखैत रहलौ जागल रहलौ कनि देर भगवान के भजन केलौ मम्मियो हमर जगले रहै छैथ आर हमर मम्मी आ प मम्मी मम्मीयो जगले रहै छैथ आ पप्पा हमर बहिन एक नीद मारि कऽ उठै छैथ तहन हमसब जखन खाइत रहब हमर बहिनसँ रहल नहि जेत कहत मम्मी कनि हमरो दऽ दे
हू अहाँ तऽ व्रत त्रत किछ नहि करै छी अहाँ झूठ फूस किये बाजि रहल छियै
हम कृष्णाष्टमी के व्रत करै छी
कोढिया
कृष्णाष्टमी के व्रत करै छी फेरसँ हम सावन के व्रत करै छी और फेर जे थी होइया हू मतलब ओर भगवान जे उछे उठे छैय। सत्यनारायण भगवान ओ बला व्रत करै छी हँ नरक नि निवारण करै छी चतुर्दशी बला व्रत करै छी पहिले हम बेरो बला शोम करैत रहौ लेकिन ओ हमरा छुटि गेल तैय कारण वश हम ओ आब आब नहि करै छी कऽ सकैए छी लेकिन अखन अस्वस्थ रहै छी तैय ओते नहि व्रत तिहार पर ओते एखन ध्यान नहि दै छियै साल मे दस टा भए जाए छै। व्रत
कम सँ कम दसो टा व्रत जे भगवान करबा लैए छथिन अपने मोने
हँ हम अठवारे जे कहब अठवारे बहुत लोक करै छथि लेकिन हम नहि करै छी ओ अपन हमरा भगवान भगवानके जखन महिमा रहै छनि तखन कऽ लेलौ तऽ कऽ लेलौ भगवान हमरा ई नहि कहै छैथ जे तू करबे कर तू भूखले रह
हूँ
हँ ओर कहियो और की हाल चाल अइछ घर परिवार मे सब ठीक छै
हँ सब ठीक अएछ
ह्म ओर कहियो कत अहाँके मौसी के हँ हम ठीक छी अहाँके मौसी के बेटी सबके तबियत खराब ठीक भेल
उहूँ
की भऽ गेलनि है
बोखार सर्दी बोखार के तऽ एखन मौसमे छै तऽ सर्दिय बोखार हेतै ने
अ हँ से तऽ छै
ठीक भऽ जेतै की करबै होयते छै ठीक भऽ जेतै की करबै सर्दी बोखार के अखन मौसम छै मौसम देखै छियै कखनो रौद उगै छै कखनो पइन होए छै आइये देखलिये नहा क एलौ हें कपड़ा पसारि कऽ हम खेनाई बनबै छलौ कि तुरत पइन ऐल हम जाक कपड़ा उतारलौ आब कपड़ा उतारलौ ओहिके बाद ने रौदे उगल ने पइने भेल एकदम झाँप तोप झाँप तोप करैत रहल अखने बीच में बड्ड पइन भेलै अखन चारि दिन से आब रौद उगैया आ एम्हर बाइढ़ो के सम्भावना अएछ आब देखियौ आब बाढ़ियो ताढ़ि हेत कि नहि हेत जे भगवान के महिमा हेतनि सेहे हेते न
हूँ
हूँ आओर कहू आओर की सब
इ बीच में इ बीच मे कतौ घूमय लए गेल छलहुं की नहि हँ
हँ हम एहि बीच मे गेल रहौं घूमय लय गेल रहौं दरभंगा गेल रहहुं दरभंगा के श्यामा माई मन्दिर
श्यामा माई मन्दिर के तऽ बाते अजब अछि श्यामा माई मन्दिर मे एहन की नहि छै जे नहि छै
पोखरि छै आगा मे घुमलहु पूरा आओर बहुत भगवान सब छथिन एतऽ
की नहि
नहि ओहिमे तऽ हम नहि केलहुँ हेँ लेकिन आब सोचय छी कखनो जायब तऽ ओहिमे करब आओर फेर अथी मनोकामना मंदिर अय ओहि से कनि हट कऽ ओ अछि मतलब एल एम एन यु अछि ने कॉलेज ओहि के कैम बहुत बड़का कैम्पसे छै